हेलो।
हां हेलो।
हँ मामी गोर लागै छी।
हँ खुश रहू, ठीक छियै।
हँ ठीक छी, अहाँ बताबु ठीक छियै।
हँ हमहुँ बहुत बढ़िआँ छी। और खाना खा लेने छीयै। किछु नै हम तऽ एखन खाना बना रहल छी, अहाँ कहियौ अहाँके भऽ गेल खाना- पीना।
नै खाना- पीना तऽ नै भेल यऽ बस पढ़ै रही एखन।
अच्छा पढ़ै रहियै।
हं- हं।
हं तऽ खाना मम्मी बनबैये।
हँ खाना मम्मीए बनाबै छै।
अच्छा की सब बनैये खाना में?
आइ तऽ मम्मी शायद दल- पिट्ठी बनेलक रहे।
अच्छा दलि- पिट्ठी।
हँऽ।
से तऽ आब अपना सबके इम्हर बेसी नहि बनबैय ये लोक। लेकिन खाायमें तऽ बड़ नीक लागै ये हऽ ने। स्वाद तऽ बड़ बढ़िआँ रहैया हँ। और कहियौ खतम छै, आ हँ छबे कर बाहर सबमें तऽ लोड नहियै बनबै छै, ई सब चीज दालि पिट्ठी भेल। भत उसना भेल से सभ हँ अपना सभ सब दिसके ना नबका मूँग होइ छै तऽ, माँ सब भत ऊसना बनेबेटा करथिन।
हँ नवका मूँग के तऽ बनेबे टा करै छै।
करथिन एऽ लैकऽ हम सब तऽ, हम सब तऽ। तय सब ठाम नहिए खा सकैत छी से सब, गाम कहियो जायब तखन नसीब हेत माँ के हाथके भत उसना, दलिपिट्ठी।
हँ- हॅंओहो सब एकटा अथी भए जाइ छै, अपना सबके लिए।
छबे करै कि।
अहाँके बनि गेल खाना सब।
हँ हमर तऽ नहि चढ़ले ये एखन तक, हम तऽ बना रहल छी दाल, भात चोखा बनायब।
अच्छा।
हँ तकर बाद भुजिया बनायब।
अच्छा!
और सब कहियौ और सब बढ़िआँ यऽ।
हँ सब बढ़िआँ अछि, बाबू सब ठीक छै।
हँ सब बढ़िआँ अछि, मान तऽ हमरा बड़ होइय त्रिकोल पात। के चक्का खायके बुझलियै।
हँऽ।
से कत दिन सँ सेहनता लागल यऽ तकर, से माँ कहलौं फोन पर कि मन होई छै त माँ कहलखिन चयल आ गाँव में तऽ ढेरी लत्ती लटकल छै।
हँ उमहर तऽ भेटबो नै करत।
नहि भेटत एम्हर तैं तऽ कहलहुँ, गाँव मे तऽ ढेरिक लत्ती सभ लटकल अछि।
हँ गाँवमें तऽ मतलब हर टाट पर आ मिल जायत। हँ ओकरा अगर चउर में अथी करबै ने तऽ ऊ और अथी लागै छै।
चाउरमे कहै छथिन माँ बेसी बढ़िआँ होइ छै। करकर करै छै से।
हां ऊ और अच्छा लागे छै।
आ ओना तऽ बेसनो मे, हमरा तऽ खैर कनो भी नीक लागैए। खाली ओकर पत्ता हेबाक चाही।
हँ -हँ, बस ओकर
हमरा हां, हेबाक चाही हमरा कनो नीक लागैए। से हम एहिठाम तऽ बड़ ईसभ चीज ले हमरा भए जाइए मोन कहियो कालके। कंजू पत्ता भेल, अरुआ पत्ता भेल से सब लए कऽ। हँ
जहिना अरुआ के पत्ता काटलखिन ता मे इधर माछ चलि एलै।
अच्छा ह-ह
अरुआ के पत्ता काटले रहि गेलै। आब ओ काल्हि बनतै।
ऐहन लाइग जाइ छैय से पप्पा सब माछ लए के चैल आएत आ मोस अभी तमस पर तमस।
हाँ एत्ते लेट आयल। बनबैत-बनबैत लेट भए गेलै।
हमर पत्ता खराब भए गेल।
हाँ उ सब अमृत छियै आज-केयल के लिए।
हाँ छबे करै कि? आइ काइलके बच्चा सबके, हाँ आइ काइलके बच्च बच्चा सभके नै नीक लागत, कहत नै ई घास-पात नै खाएब हमसब। लेकिन हमरासब लेल तऽ बड़ा प्रिय ये। खास कै कऽ हमरा तऽ बड़ नीक लागैया से सब।
हं-हं।
ई सब चीज लम, तहियो तऽ हिनका कहलौं कहियो कालके जे जाउ लए कऽ आगू सागसब, तोरी साग सेसब हमरा बड़ पसन्द या। हाँ, अहाँके मामो नेय खाइया ई सब चीज। बुझलियै तऽ हम जँ बनैतो छी तऽ हम अस गरे खए पड़ैया।
हाँ, अब असगर लए भए जाइ छै अब।
दिक्कत दूइटा, हाँ आब करेय पड़ै छैय। ऐसब लेल। बेसी ईसब चीज तऽ खए नै सकै छी। ओना भेटै तऽ सब चीज इम्हरो यऽ कनिक अहाँके ताक केय पड़त। लेकिन भेटय सभ चीज या इम्हरो।
भेट जाए हेतै बट कने खोजय पड़ै हेतै।
परे छैय भेंट जाए या किच्छो ताकिय हम अहांके के आटा ताकियौ, मड़ुवाके आटा ताकियौ
अभियो मिल पर जब पीसै छैय ने मकई के आटा एत्ते गमकत मन हायत जे सा आऐन ली जाके।
हाँ छबे करे की। एखैन नवका-नवका मकई तऽ बड़ नीक लागेय
हाँ ओकर रोटी और प्याज सबके साथ तऽ
हाँ कनिटा सुखेलका मरचाइ पका लिअ। नून, तेल, प्याज मजे बढ़ जाइ छै। हाँ छबे करै कि की
हां-हां।
ठोकयौ ला नेय आबै या रोटी आटा तऽ किनीयौ कऽ आनि लेब हाँ नेय एहठाम तऽ माँ नेय छै तऽ। आटा तऽ किनियोऽ कऽ आएन लेब माँकेँ कहलौ जे नेय आबै या ठोके ला तऽ माँ कहलखिन की जे डगरा ला ले या कोनो चीज ला ले तेए पर दा दही एकटा कपड़ा गोलिया ले ओए पर दा-दा कऽ ठोक।
हाँ डगरा पर तऽ भऽ जायत।
चार बार ओकरा ठोकी तकर बाद अपने भाए जेतौ कनि पातर हेतौ तऽ भा गेलै।
हाँ डगरा पर तऽ भऽ जायत नीक से।
ओकरा दा दही अपन
नेय तऽ ऐनौ कऽ सकै कहे छिये डगरा पर कपड़ा दाय के दुनू तरफ से झाँप के थाली से पूरा ओकरा पसार देबे फेर। हल्का सा दबा-दबा के
हम तऽ नेय कहियो नेय हम बनेलौं या कहियौ लेकिन मन मे ऐछ एक दिन बड़ मन हैइया बड़ सह ता या मक्कै के रोटी खायके। अ मक्कै हाँ तैं हिनका कहलौं या जे जाउ देखियो कतौ मिल तिल पर जाउ भेटैए तऽ लए कऽ आबू अहाँ।
हँ हँ। मामाजीे के नहि नीक लागैत छैय तऽ मामाजी नहि अथी आनैत छथि।
हिनका नहि हिनका सेसभ नहि नीक खाय पियैमे हिनकर बहुत नखरा। बैगन नहि खायत तऽ भिण्डी नहि खायत बहुत सब्जी सभमे नखरा। हँ हमरा इसभ लए कऽ बहुत पकड़ बाक अपना लए हमसभ महिला की बनायब अपना लए तऽ नहि बनबै छी झूठ कथी लए कहब। ओतेक नहि बनबै छी हँ।
लेकिन फेर पुरुष सब रहै छैय तऽ बनबय पड़ैत छैय।
हँ उएह छैय हिनका लए तऽ बना अनिवार्य छियै लेकिन अपना लए नहि होइ छैय। अपना लए हिनके करैत करैत दिन बीत जाइ छै आब ऑफिस जेतै इम्हर ओम्हर सब चीज करैमे।
हँ।
ताहिमे आब तऽ एकटा बाबू यऽ आधा दिन तऽ ओकरे मे चल जाय
हँ आब बाबूओ लऽ किछु अलग-अलग प्रकार के ओकरो लए बनाबो हँ।
फलना चिलना करैमे नहि भए सकैए अपना लेल लेकिन तैयो निकालबाक ची कनी समय तऽ अपनो ल खााय पियै पर निकाल चाही आइ काल्हि नहि
ई बात तऽ छैय। सभ करैत करैत अपना आपके भुलि जाइ छैय।
हँ उएह देखै छियै ने फेर एखन तऽ देखियौ शुरुआत भेलै कनिटा एखन छोट छैय कनि पैघ हेतै तऽ फेर स्कुल जाय लागै
हँ तब आओर ज़िम्मेदारी बढ़तै फेर।
बाबू के पप्पाके ऑफिस भेजियौ पहिले फेर इसकुल भेजियौ बच्चाके। सेसभ करयमे तऽ महिला सभके हँ। महिलाास सभके जिन्दगी एनाहिए कटि जाइ छैय।
हँ विवाह भेलाके बाद तऽ बहुत जिम्मेदारी बनि जाइ छैय। हु हु।
एइ लेल। इहासभ बात रहैत छै आर की कहू अहाँ किछु सुनाबियौ अपन एखन पढ़ाइ लिखाइसभ कतय तक केनहु या अहाँ।
हम अभी बी ए कऽ रहल छी। हँ।
तब तऽ बढ़िआँ यऽ कोन विषय छी अहाँके?
हमर भूगोल छी।
अच्छा भूगोल विषयसँ करैत छियै तब तऽ सेहो विषयो बढ़िएँ यए अहाँके। आगाँ बी ए कए लिअ हँ। अच्छा मधेपुरासँ करै छियै।
हँ हँ।
बढ़िया या अपन लागल रहु कतहु देखियौ किछो भरि तेरि दियौ जँ भए तए गेल कतहु आइ काल्हि तऽ नौकरियो चाकरी हैब भगवानेसँ भेँट करब छै।
हँ तइ मे अपना सबके लए आओर जादे छै।
छै तैं तऽ कहलहुँ जे नौकियो भेट जाय लोकके तऽ भगवानेस मुलाकात भेल
हँ हँ ई बात तऽ ठीक कहलियै।
ह
अपनासब के और बेसिये छै जे बहुत कठिन छै मिलब।
मिलब हँ। आरोसभ बढ़िआँ या माँसभ ठीक छथिन ने घरमे।
हँ सब बढ़िया माँओ सब ठीक छै।
सुनलियै अबरी सोम दिन बेर बला सोमवारी लागलै रहै से जानै रहियै?
हँ हँ लागले रहा छओ बजे शाम से रहे।
हमरा तऽ नहि बुझल रहै हमरा बड़ दिन स सेहनता यऽ सोमवारी उठबै के। कतेक हँ कतेक दिन स मोन मे
कतेक गोटा के तऽ पतो नहि रहै।
न रहे अबरी सुनलिये बड़ा जल्दी जल्दी दूइ बेर भए गेले।
हँ इधर
एहि लेल हँ एके महीना म क दोसरे महिना में फेरो चलि एलै।
हँ इधर फेर लागलै हीनको सबके नहि पता रहे माँ सभके लेकिन
अच्छा नहि
कैतऽ छ बजे शाम स रहै।
हँ हम तऽ नहि उठेलहुँ यए एखन तक लेकिन हमर माँ सभ कहलखिन साउसु सभ हमर जे नहि करबाक चाही सभ सोहागिने ई उपास करबेक टा चाही हँ कहय छथिन बेर पिप पर में बेर देलासँ बडड सुोहाग भाग बढ़ै छै।
हँ माँओ सब कहे रहे जे बढ़िया व्रत छै।
हमहूँ कहलहुँ अपना माँ के जे अइबेरी जहिया लागतहु माँ तू हमरा कहिया।
आब फेर लागत तऽ उठा लेब।
हँ कहलखिन माँ किछो नहि करऽ पड़ैत छै। अपन नहा धोइकेऽ बढ़िआँ अपन, पहिलुक शुरू करबै तऽ एखन नब छी, अपन अखन साड़ी के ओकरा पहिर लिहे।
हँ।
हँ आ भोरे भोर सबेरे में कहै छथिन जे पीपर में से जल ढारिकऽ बेर देल जाइ छै। साठ बेर।
अच्छा।
हँ से सभ माँ बतेलखिन ओतेक नीक से तऽ हमरो नहि बुझल अछि एखन लेकिन आब जहिया आब लागत, हँ। उठायब तब तऽ धीरे धीरे सभ चीज भइए जायत।
हँ हं, गप तऽ सुनने रहियै जे बड नीक होइ छै।
कहै छै, हँ कहै छै जे व्रत बड़ नीक होइत छै।
हँ क लेब अगला बेर से।
हँ हमरो इएह मोन मे अइ जे गिला बेरसँ हम, जहिए लागत ने हमहूँ
हँ उठाय लेबै, ऐबेरियो तऽ दिन से कहाँ रहै, छओ बजे साँझ से
साँझ स कहलखिन हँ, पिसिया सौस केलखिन रहे हमर से कहलखिन कि छओ बजे साँझ से अछि।
हँ।
हँ पूजा के, उपास तऽ मानि लिअ लोक भरि दिन करिए लैत छै, पूजा रहै साँझ से त हाँ बेर दै के समय शायद सांझ कहलखिन रहै। छ बजे से हँ।
कते गोटा के ते बुझलो नै रहै।
नहि बुझल रहै हँ बहुत गोटा एक दिन पहिले माछ मौस नै खाइ छै बहुत सुनै छियै नियम होइत छै, किओ खयबो केलक किओ नहिओ खेलक। किओ प्याजो लहसुन बे बारलक। आरो एक दिन पहिलेओ, आ उपासो दिन सभ सभ रंग करै छै केओ कहै छथिन जे हम राति कऽ अरबा खाइ छी कियो फलहार करैए
हँ जेकरा जेहन श्रद्धा होइ छै ओहन कऽ लैये।
कतेक गोटाके देखलहुँ की तऽ रातिमे नमको खा लेलक। दिन भरि उपास केलक आ रातिमे नमक
एते माँ चाची सब हमर केलक तऽ नमक तऽ नहि खेलक।
नहि हम देखलहुँ अबरी हम सोम दिन अपना गाममे रही, सासुरमे रही अपन। हँ तऽ अपना पसिया सौसके देखलहुँ, हमर पितिया सौस तऽ नमक नहि खाए रहै अरवा खाए रहै आ पिसिया सौस के देखलहुँ रातिमे नून खेलखिन।
अच्छा।
हँ एहि लेल दुनू चीज हँ एहि लेल दुनू चीज हमरा जानल भेल जे हँ एना दुनू चीज होइत छै।
हँ जेकरा अपन जेना सधै हेतै तेना कऽ लै हेतै।
तऽ हमसभ मानि लिअ नहि केलहुँ ये तऽ लोगे जे कहै छथि न से अपन अबरी बुझै छी आ लेकिन आब जहिया लागत निश्चित उठायब हम ई उपास।
हँ एबरी उठाइये लेब।
हँ बड सेहंता अइ ई उपास करै के।
हँ खा लेबाय
तैँ दुआरे कहलहुँ। आरो हमरो